हँ चिकन छीही आँ खा छ की कर
सुतल छियै
बारिश बुनि हेबो करै छौ
घनी नहि मेघ लागल छै अखन नहि होइ छै तू की कर छी
हँ गे हमरा गाँव में तऽ बुन्नी आबि गेले हमरा अथी बुन्नी कोइ छिय हमरा पके पर बाढ़ि आबि गेले
हँ तो बेटे बेटी लेलको हन बाढ़ि
हया एगो बुच्ची चुभकै छलो से स्विमिंग पुल बना क हेलै छले
हँ ठीक करै छी उएहमे हेल ई तीनूके
हँ वीडियो बनल छै भेज दहो देखियए हे
हँ
पूरा पक्का परड़ हमरा मे पूरा भऽ गेल छै
ह हमर मे आबे कहाँ छ कुछो
देतऽ ने आब ताक दे दतो
कते दिन भऽ गेल एक कने छलहु एक दिन फोन
हँ तऽ बात किए नहि केल्हि
न ने स आवाजे ने आबै छलै नेट नहि पकड़े छलै कि की आवाजे नहि आबै छलै
ह
आ भिनसरमे सुनील कने छलहु नहि तेल के सुतले छलियै हमे
ह तबे एगो अथए खतम भऽ गेल हतै
एमे केने छले ओनाहिने ह सादा केने छलहु
ठीक छै मोसा गलौ
हँ हमर पापा तऽ छे बजे चलि जाइ छौ
ह खायर ल नैय
ह आत लैन ऐव नहि करतौ
कि जानऐ
गाँव मे कहू लए ने खाय लए बनेबै आब कुछो
हू
चचा लग कुछु सब्जी आर बनबे पड़तै
कथि ले
चचा ले
सच्चाल
हँ हमर सर्वोच्च चालय
तोहर चाची नहि गेलहन एहि बेर ओतऽ
नहि आब नहि एतै
हू
आब गाँंवे मे रहते
ह
खेती करै छै खेती
ओ
बिरििया देलके खियत करलै
तऽ धान आ रोपलकै हन अपने
हँ तऽ ओ अपन ओ अपने रोपे छै बड़की मम्मी पप्पा अपन रोपै छै हमर बुढ़ी अपन रोपै छै हमरा हमरा कहाँ देलकै हन
तऽ तोर मामी वाला तोरमाामे रखने छौ
नहि ओ तऽ बड़की मम्मी करै छै हमर अल्लाह से किलला वला बुढ़िया न नहि देलखिन ओक दुन गे खाली देलखै
हू तऽ रोपने हते धान आग बर्षा भेलै एकदम खूब
हँ रोपै रोपा गेलै सब कठवा रोपि लेलकै बुढ़िया पटाको पता हए कब पलान के आब तऽ परसा हो गेले
इसकुल गेल्ही रहै
ओ सब नहि बाजही
ह
हू
हमर मम्मी के किया ने कऽ दै छी
आँ
मम्मी वला
अच्छा क दबु
कर क दी हैं ओ भरि दिन लागल रहे
ब तऽ ओहो में तऽ ककरा पड़ल हँ कविता के आब भेलै से कविता पर फोन करते
ककरे करतौ सुनीले के करतौ छोटकी मोस जर त तऽ रहि जौगरे त त ह आनू आ तऽ नहि कलके ह क कलके
कलके अनहो कलके
नहि ओकरमे कहै छलै रिचार्ज नहि छै तऽ ओ टी पी नहि एलै हन
ओ
अ दी कै छल आब ने बकी नहित
उहा दिन कले रही चार्ज कऽ ले ले हमरा तऽ पेमेंट दऽ देलकै पांच सए साढ़े पांच सए रुपआ देलकै
ह त ओने खाली दै छ आ कखो नहि दै छै
दऽत तऽ काम करबेमे अथी करी ने तऽ दत सभेके दै छै दतऽ
हमबा भइ भी ने करै छै जे हम करबौ
कथी हइया हमहूँ जेना एखन ह एखन फोन कलियौ ने जेना
हँ
तऽ आब हम तऽ इहोमे बनतौ जे मतलब जे ओ अथिी निकालतै ने तऽ ईहोमे बानधतो धतत
ह हँ आब ते तऽ छिय चारि पाँच दिन गउ तऽ देखाब सब कर छी
आ अथी की कहै छै बादमे देखियै ने पेमेंट पर दऽ कऽ ऊपरमे पेमेंट लिखल छै ने ऊपरमे
स फोन
तऽ एककाउंट नम्बर मागतो उएह सब भोरि दिहे
पर ओहिपर अखन लिखै छ दू रुपैया हतै तब अय पेमेंट वला पर नहि आबै छै अभी किछो
ह तऽ एकोगो टास्क क्लियर नहि भेलनै ने ताहि दुआरे आब भऽ जेतै दू तीन गो से बात करबी ने
हँ
आर भऽ जेतौ
हूँ अखन नहि करय छियै आब गाँव सँ आबि जेबै तब करबै हमर किताबे हरा गेलय आइ भीनसर सँ किताबे खोजय छी इधर नै कतबै डी एल एड वला
हूँ
गद ल जेी
तऽ पढ़ै छली तऽ ध्यान से नहि रखली
पढ़ै तऽ गाँव जाइ छियै तऽ राखि कऽ जाइ छियै ने सभ किताब बे दू बेर तीन बेर गाँव गेलियै ह तऽ सब बेर देख क जाइयए कतौ एगो रखा गेलै हन आठ दिन से
चैल आयल अभी
नै गाँव कहाँ कहियो लऽ कय जाइ छी किताब आर परीक्षे होइ छै तऽ गाँंव लोक जाय छी घरे आर मे कतहुँ राख गयल
हँ
आइ समान आर हटैते
हूँ
नहि मिलतय तऽ ओनाहिते रहतै
हूँ यैह पढलियै
वन मे जेना पढ़लीयै इएह सब टूओ मे रहतै
हम ओनी वन मे पढ़ली यै एनी टू मे पढ़ली
हूँ
सब फैरे फैरे के किताब बर्बाद भऽ गेल
ऊ हूँ हूँ
यौ फैरे फैरे क दिल्ली नहि एहि बेर सेंटरे बदलि देलकै हमार
हूँ
बदलि देलकै एडमिट कार्ड आर आबि गेलय कॉलेज मे
हूँ-हूँ
कॉलेज वाला मेसेज भेज देने छलि भेज देने छै ओ सेंटर ओहो बुझै छै
हूँ
सेंटर बदलि गेलय हन ओहि द्वारे ओ लिखक भेज देने
सब के बदललै हन ने
हँ तऽ हमे आर हमे नै देखै छियै सेकेंड इयर वाला हमरा आर सँ पहिले जे सब
जेना अगिला बेर भेलऽ ओहि मे हूँ
हमे आर जे फर्स्ट ईयर मे छलियै ने तऽ हमरा आर के जे सेकेंड ईयर वला छले ओकरा आर के उहे स्कूल मे देलकै रहा फर्स्ट इयर ओए मे देलकै सेकेंड इयर ओ हाई देलकै
हूँ
तऽ हमरो आर के लागै छै त हमरो आर के उहय मे देतय गजेनदर
ओहो कतेक दूर मे
हूँ
एक दिन पहिले जेबै चचे लग रहबऽ पड़ते आ ठीक छै
हुँ जाहिया
सब करै छी
कुछो नहि कबितऽ अखाइ लए बना लेलको लेन ने कटल छै बुच्ची खान एहि छलै
अन्हारे में खाय ले बना लेलकऊ
सबेरे देखलकै बुन्नी होइ छै तऽ कहलकै बुन्नी होइ छै हम सबेरे बनबै छी खाइ लए
सेरे बनेलकै मूंग दालि के तड़का बला मूँग दालि के कहय छियै बूट दालि आय
बूट दालि
ह आ रोटी
हमरो चाचा के चाना सब खराब भ गेले आधा बोरा
हूँ
त आएन क द गेले हन औकरे मम्मी दरेर कऽ खा क निकालकन ह आईमास म दैल चाना देल त पीसलकन सतुआ बेसन
ह तू आर त वाह खााय ल बनैबी बे दस बजे रहित में
न बनेबे जल्दी आब बेसी रोटी सब्जी दुनू बनब पड़ै छै
ह
पहिले खाली रोटी बनै छल आब रोटियो बने छै सब्जियो बने छै
ह्म
त बाबरा बला फोन कलक रहा आब दिन त खाइ ल बैठ रहिये
ओ
तऽ कहलकै दस मिनट बाद करलक त हम कहलियै ठीक छै कऽ लै छी कहलियै आवाजे नहि एलै ओने से कछु आवाज एबे न करे
हमरा कहलकै ह से फोन कलियै खुशबू के बाते गपे ने केलकै
ह भबे नहि कले
हू
अनुह स तऽ बतिएल रखै छल अनुआ
हू
कैह छला जे फोन कलियै रह
हू
सब सभसे बतियत रहु भर दिन
हँ हाल समाचार पूछैत रही
हँ ओना ककरो नहि ने फोन हो
नहि
आब सबके फोन आएब
एगो के बच गेल हन सीता केहमरा ध्यान ने
हँ ओकरा हम काय बेर कहलियए
हमरा ध्याने नहि छै काज अच्छा हम शीतोके करबै आब
एकरो पर देहो भरि दिन लागल रहै सब
हू
ककरा सबके तऽ नहि हमरे त तीन चारि बेर कऽ दै छी भरि दिन
हू ठीक छैय ताउस आर सब चीज बढ़िआँ छौ न मौसा आर मौसी आर
हे सब कोइ बढ़िआँ छै
हू रखियौ तऽ
हँ ठीक छै रख
ह